बढ़िआँ रहै हँ बढ़िएँ रहै भगवती त सएह कहै छियै हम सभके बढ़िआँ- बढ़िआं रहल? कतहु गेल रही की? कतहु गेल रही?
हमहूँ गेल रही दिल्ली कनी घुमै फिरय लै
अ-
गर्मी के छुट्टी छलय तऽ बच- चा के लऽ के कहली जाइ छी कनी बाकी केऽ छुट्टी तऽ नहिये होइ छै इस- कूल मे या गर्मी के छुट्टी कनि लम्बा भऽ जाय छै। आ गाम गाम नहि गेलहुं गाम में बड गरम सासुर नैहर
हँ- गाड़ी मेऽ तऽ दम छैहे।
हँ आ घूमयके छलै बच्चाक कहलकै कि एहि बेेर हम जायब तऽ दिल्लीमे सौँसे घूमब तऽ कहलियै चलू एहि बेेर दिल्ली दिल्लीयोमे घूमि लेलहुँ- घूमते आ बहिनो रहै छथि हमर दू दू टा दियौर रहै छथि तब सभठप रुकैयो के नय दिक्कत एकदम नय दिक्कत जिनका घर से लग तिन- के घर से अपन च इल जाइ। घुमय ला- सांझ के आइब जाय। छलै समयो बढ़िआँ छलै एहिबेर
दिल्लियो मे समय बढ़ियां छलय।
हँआ सुविधा बड्ड छै दिल्लीमे ने -सुविधा बड तुरते -तुरते अबैत रहै छै बस, टैक्सी तुरते -तुरते
तुरन्ते -तुरन्ते अहाँके सबचीज भेट जेएत। पाइयो तऽ अहाँके कहै छै कि ओतय कि महिला छी तऽ कमे लागत। पाइ बस मे सुविधा छै आ इहो छै
बुको क लिय सेहो भऽ गेलैए जमाना
अपन कऽ के लऽ के चइल जइयौ ओकरा आइब गेल घर नहियो देखल अछि माइन लिअ तऽ ओकरा कहियो त ओ पहुँचा देत अहाँके
हँ- हँ -से तऽ आब ओ मोबाइलमे आबि जाइ छै।
मोबाइल मे आइब जाय छै सब चीज आइब गेलय। से-से सब घूम क तीन चाइर जगह छलै जे इ नय देखने छेलैथ।
हँ एकटा छै -एकटा छै कुतुब मीनार छै।
कुतुब मीनार छै फेर जहाँके ओ सब छै इंडिया गेट सब जे छै
हँ- ओतौ बड़ड नीक बच्चा के बड छै झूला- तूला ओतौ इंडिया गेट मे खूब मोन लागल हे-
आ एकटा एखनो बनेल के यै जे सेना सब जे खतम भेल रह है से सेना सब बला मे बनेलकै हे ओहो बड नीक लागल एहि बेेर।
ह हँ।
सभक नाम से ओतऽ इंडिया गेट के पाछू में।
हमसभ गेल रहियै तहिया नहि बनल रहै।
नहि बनल छलए।
आब बनलैे।
आब नवे बनले है बहुत सुंन्दर जगह एकदम शान्त। जे जे शहीद भेलै तकर सबके नाम लिखल ईंटा पर केना केना भेलै से सभ लिखल बड नीक लागल।
बच्चा सभके ज्ञानो हेतै ओहिसँ।
ज्ञानो हेतै आ बड नीक एकदम आहाँ घूमू चारू बगल थैक गेलल तऽ बैइसु जाउ ओतऽ अहाँ।
ओ खाइयो पियै लऽ रहते छैय हँ।
कनि अपन सतर्कता राखू आर अपन जाउ। चेकिंगो बड भेले तखन अहाँ अन्दर जा सकै छीय ओमा।
दिल्ली छैय ने दिल्ली मे बड तरह के लोक अबै छैय। छैय ने चैकिंग तेकिंग तऽ ओतऽ बड् होइ छैय।
खाली कहलकै बच्चा के सात सालके कम तक बच्चा के नहि केलकै बाकी अहाँ कैसे ऊपर में सब सब के चेकिंग तेकिंग किछ ने ल जाय सके छीे अहां। बैग तैग म
हुं हुनकरके अबै छै ताहि दुआरे च करै छैय।
चेक करै छैय बड सुन्दर लेकिन घूमेय के जगह। त ओत‌अ स निकलहुं तऽ ओत‌अ खेनाइ पिनाइ खा पी कऽ अपन घर गेलहुँ।
बड सुवीधा एकटा ओ जे छैय चलै छैय दिल्ली मे मेट्रो जेकरा कहै छैय।
हां।
ओहो मे कम पा‌इ बहुत कम पाइ।
आ ओ‌इमे तनऽ गरमो नय लागत ओइमे तऽ बड नीक लागत। हरदम एसी चलैत रहे।
आ महिला ला अलग छैय अहाँके ओहो एकटा नीक बात। भीड़ में अहां कतऽ ज जल्दी पहुँचा देत सीटो नहि भेटत तऽ कोनो बात ने ठाढ़े ठाढ़ चैल गेलौं।
की कते बढ़िआं मायटक जमीनके नीचोमे चलैया आ उपरोमे चलैया। से देखलियै तऽ बड मोन खुशी भेल कतऽसँ कतऽ भाइग गेलै।
त ओतऽ स कहलीयै की मथुरा वृन्दावनो नजदीके छैय ओ तऽ बेसी काल हम नहि रहलहुं एके दिन में दुनू घुयम कऽ अपन आईब गेलहु समय न‌इ छला ओतऽ ओते। घुर‌अ के टिकटो छला त इस्कुलो खुयज जेतै। तऽ कहलियै कि चलू एके सप्ताहमे जे जहाँ तऽ एके दिन ला गेलहु ओतऽ स एकटा गाड़ी केलौं
मथुरा वृन्दावन घुमतय एकटा प्रेम मंदिर छैय ओ देखनाइ कनि मोन छला से अपन प्रेम मंदिर देखलहुं वापस एलहुॅं दिल्ली।
ह बड बढ़िआँ जतरा रहल।
बहुत सुन्दर, बहुत सुन्दर, बच्चा खुश भऽ गेल आर की चाही। कहलक के आब जैब तऽ आब हम एरोप्लेने स जैब हम कहलियए चलब। आब दोसर बेर जैब, बाँकी तऽ छुट्टी होयइते न‌इ छैय अहाँ जैब कतऽ।
कनी घुमबाके चाही तऽ कहलियए चलू, हम ने देखने छी छलियै बच्चा ने न देख
न‌इ बच्चो सबके ज्ञान हेतै ने। सेहो छैय बड जरूरी छैय घूमब फिरब।
घूमब फिरब जरूरी छैय तै दुआरे कहलियए नहि अपन चल। चलू घुइम लेब।
ऐलौ दिल्ली
दिल्ली गेला।
फेर दिल्ली से एलहुँ एतऽ।
राँची आइब गेलहुँ।
रा‌ंची आईब गेलौ।
राँची आईब गेलहुँ एहि बेर। रस्ताओमे तऽ कोनो दिक्कत न‌इ, आइ कायल तऽ सुविधा बड छैय ट्रेनोमे।
हँ से भ गेलैया।
परदा वला रहै छैय सीट सब अपन परदा लगा दियौ कातवला सीट लऽ लिअ एक ट हमही दू गोटा गेल रही हम आ हमर बच्चा। अपन ओहिमे आईब गेलहुँ कोनो दिक्कत न‌इ।
ट्रेनेमे दै छैय से खेलहुँं की अपने।
कनी लेने छलहुँ हमर- बहिन हमरा देने छली, बच्चा ला बच्चा न‌इ खाइया ट्रेन वला। लेकिन हम ट्रेनोमे बुक टिकटे टाइम टिकट जखन कटेलियै तखने हम खेनाइयओ कऽ लेलियै। ठीक ठाक खेनाइयोके सुविधा।
दिने मे दऽ देलक गरम गरम खाना।
खाना दऽ देलक आ खाना सङ्गे की होइ छैय चाहो दऽ दैया।
दऽ देलक।
चढ़ैत देरी अहाँके चाहो दऽ देलक किछु जलखइयो दऽ देलक अहाँके साँझमे।
ह से तऽ ओ टरेन मे रहै छैय।
रहय छैय। बहुत सुन्दर ट्रेन, बहुत नीक साफ सुथ रा अपन, अपन पर्दा कऽ लिअ केकरो से कोनो मतलब नहि। हम आर हमर बेटी छलथि हे एलहुं खेनाइयो रातिमे देलक तऽ खेनाइ ओते बढ़िया नहि छलै ट्रेनके लेकिन रोटी रोटी बड्ड सुन्दर दै छैय।
ओ। बड़ बढ़िआँ रहलै हँ बड़ बढ़िआँ रहलै, बड़ बढ़िआँ रहलै। घूमब फिरब मोन रहतै सबदिन।
सब दिन मोन रहतै।
हां-हां।
जरूरी छै कनि अपन जाउ बहिनो से भेंट केलौ इम्हर दियोरो रहै छ त इम्हर हुनको से भेट क लेलौ। भऽ गेलै अपन कनि दस पन्द्रअ दिन रहलौ। लेकिन गरम बड छै दिल्ली मे से तऽ छै।
से ते या, लेकिन की करबै फेर जाड़ मे एते छुट्टी नै ने होय छै।
जाड़ मे होयते नै छुट्टी, पाँच दिनके छुट्टी होय छै जाड़ मे ऐता तऽ। तऽ ओ तऽ अहाँके नहिये जा सकै छी कतौ।
जाड़ो तऽ दिल्ली मे बड होय छै, जाड़ो मे
जाड़ तऽ बड छै। दिल्ली मे जाड़ो बड छै तहना गरम मे, गरम एबेर छलै लेकिन चलु बर्दास त वला छलै कऽ लेलक घूमे के मोन से गेल रही तऽ अपन नै ला
आब फेर दोसर ठा घूमब आ फेर जाड़ मे किन हेतै तऽ फेर
फेर अपन
फेर बच्चा सब पैघ भऽ जेतै तऽ फुरसत नै ने रहतै, एखने घुमा फिरा।
आ कहै छै सब जाय छै, हमी नै जाय छी। सेहो बात भऽ जाय छै नै ओ बच्चा ओ देखनाय छै ओ बच्चा ओ देखनाय छै।
हां संगी साथी सब लग मे बच्चो सब के तऽ गप करै छै। ओता गेलौ, ओता गेलौ से होय छै।
तैं ओकरो सबके तऽ कनि कहले चलु अगर घूमे आबै छी एता से।
हमरा लागल जे कहैं तो गेल छी अहाँ। गेल छलौ तऽ ताला देखलौ लटकल हमरा बुझाएल कतौ हां गेल छलौ तऽ बुझाएल जे गेल छी, ताए आय बैसल छलौ तऽ मुन पड़ल। तऽ फोन कर देलौ ते इहाए पता लागल तऽ मोन बड खुशी भेल। उहो नै एला।
हमरो मन बड खुशी भेल मथुरा वृन्दावन गेलौ से हमरा बड नीक लागल, बहुत नीक लागल।
हां।
दर्शन तऽ भऽ गेल अपन, हां बाहरे-बाहरे देखलियै। खाली प्रेम मन्दिर मे अन्दर गेलौ बस बाकी सब बाहर-बाहर देख के अपन हम आएब गेलौ समय नै छलै की कैरतिये।
हुं।
लेकिन ई तऽ भेले कि गेलियै भऽ गेलै। से तऽ अपन भेलै।
भ गेलै। ओ जे देखै छलियै या टी भी मे जे देखे छलियै या कंश के तकरो मूर्ति छै। तऽ बड़ बढ़ियाँ।
ती छै, बड़ सुन्दर छै।
हां।
नीक लागै छै, भीड़ बड छलै ओतौ मन्दिर सबमे।
हँ हरदम भीड़ रहै छै। देखै सुनै ले सेहो लोक सब अबै छै पूजा पाठ बला सेहो सब। भीड़ तऽ बड रहै छै। ह
ठीक छलै बाहरो से लोक सब अबै छै।
हँ बाहरो बला लोक सब हँ आ गर्मी छुट छुट्टी छलै ने सबके छुट्टी छलै सबके छुट्टी छलै तऽ बढ़ियां भऽ गेलै।
बढ़िआँ रहलै ऐबेर यात्रा हमर। बड प्रसन्न रहलौ नीक से भेल।
भेल।
भेंट भेल सबटा भेंट भेल। अगलो- बगलो गेलौ एम्हर हम दिल्लियो गेलौ तऽ हुनका सबके बजार तजार लगे छैन बड सुन्दर।
हँ तऽ कीछो किनलौ बाजार दिल्ली से
दिल्लीसँ किछो नै किनलौ ओतऽ एकटा छै उ हमर दियर के घर लगमे कपड़ा सब दै छै मने आहाँके काइट- काइट के से हमरा बड़ नीक लागल सोचिते रैह गेलौ कि लेब। लेकिन मौके नै भेटल।
नै लऽ सकलौं।
नै लऽ सकलौ आ घू इहो छै। न कि उठा के सामान एनतै के हम
हँ सुनै छियै दिल्ली मे बड़ सस ता समान सब भेटै छै।
बहुत सस्ता एकटा कहलक कहलैथ हमर बहिन कि एकटा चाँदनी चौक छै कहाँ दन। ओतऽ अहाँके बहुत सु बहुत सस्ता मे सामानो देत। आ खाइयो ले देत।
आनऽ पड़ै छै। दूर से
आ तैय दुआरे हम कहलियै आब छोड़ू दोसर बेर कहियो जेएब तऽ देखबै।
हॅं दोसर बेर गरमी छुट्टी फेर दोसरा ठाम कहियो कऽ देखबै।
कहियो कऽ देखबै जेबै एकबेर फेर जेबै तऽ देखै छियै। देखैयवला चीज सब तऽ बड छै लेकिन ओतऽ भीड़े बड रहै छै। सेहो छै।
आ बेसी छुट्टी लऽ कऽ जाउ तखन ने सबठाम फेर घुमू -फिरू
घूमू -फिरू ई दस पन्द्रह दिनमे अहाँके तऽ। दूओ दू दिन रहू ओतऽ रहू त हुनका लग रहू तऽ हुनका ई भऽ जाइ छैन हुनका लग बेसी रहु तऽ हुनका मोन दुःख भऽ जाइ छैन।
की करबै।
बड़ नै गेल छेल्ला।
नै बड़ नै गेल छेल्लाह बड़के छुट्टी नै होइ छैन। छुट्टी नहि होइ छनि, तखन तऽ कहलथि अहाँसभ जाउ टिकट कटा दै छी। अपन चलि जाउ, तऽ ट्रेन में हमरा ओना से। तऽ होइया हम गामो जाइ छी तऽ हम ट्रेने से गेलहुं। आ ट्रेन से हमरा अपन निको लगैये।
हँ तऽ अपन चल जाइ छी असगर।
चल जाइ छी असगर अपन। कोनो दिक्कत नइ, ओतय आबि जाइ छथि बहिनके बर लै ले अपन। चलि गेलहुँ, आ नहियो एलथि तऽ हमरा अपन। वएह मोबाइलसँ, देखल भऽ गेल हे। तऽ अपन मोबाइले से अपन ओत्ते ऑटो-तोटो केलहुँ ओकरा दऽ देलियै के अतऽ पहुँच। छ दे तऽ ओतऽ ऑटो वाला सब बड्ड नीक अहाँके। एदम अपन जेना गप्प करत।
हँ अपन लोक, अपन लोक जेना चिन्हार लोक भऽ गेल।
अपन जेना पहुंचा देत, समान उठा देत से सब बड्ड सुंदर।
हँ किया कोनो दिक्कत न।